आंय ठीक ठाक
की सब होइ छै।
कुछ नाइ घुमानी भऽ रहल छै।
अच्छा सासुरमे छी कि गाँवमे?
हम अपन गाँवमे।
अच्छा घूमऽ आयल छी की?
आ हॅं
ओ हमहुँ अखन अपन गाँवेमे छी अहाँके सासुर कतऽ अइ?
शान्तनगर
वाह नाम तऽ बहुत सुन्दर छै। की ओहिठाम बहुत सन्त सभ छथिन की?
साधु संत सब छथिन बहुतेक
ताहि दुआरे संत नगर नाम
त आ हा हा ताहि दुआरे संत नगर नाम पड़ि गेल।
अहाँके सासुरमे बारिश होइयै?
अब होइ छै कहियो कहियो।
अच्छा हमरोसभके गाममे मेघ लगै छै लेकिन बारिशके टाइममे की कहू कतय बाटे मेघभागि जाइ छै जे पते नहि चलै छै।
फेर हेतै हॉं अनहैते भेललै तब ओ
एम्हर पता नहि की भऽ गेल छै अखन बाहर सभमे खूब बारिश भऽ रहल छै आ गाँव घर मे गर्मी स प्राण जाइ छै।
हँ
तइमे हमरासभके की कहू एल्वेस्टरवला जे घर छै ओ जे गरम भऽ जायत तऽ हयत कि कोन गरम पाइन मे घुसल छी।
भैल छैलै हमर सासुरमे काइल गूना पाइन
अच्छा अहाँ सासुरमे काल्हि भेल छलै।
हँ
वाह तहैन इम्हरो कियाने कहलियैन सासू माँ के जे पठा दै लए।
आब चलि जायत अपने धीरे धीरे
हँ सएह कहबनि जे हमरोसभ
सबके गाममे एके बेर पानि नहि ने होइ छै।
हँ कहबनि जे आब हमरासभके गाममे अहाँके गाममे भऽ गेल ठण्डा मौसम आब हमरासभकेँ पठा दिअ
हँ कहबनि पठा देब।
अहाँके गाममे धन रोपनी शुरू भऽ गेल?
हँ हमर सासुमाॅं रोपलखिन तीन कट्ठा के त एखन आओर बाँकी छै पाइने नहि होइ छै, आब काल्हि सि
हं पइने पर सभटा बीया- तिया जे रहतै तऽ ओ पइने हेतै तहने रोपतै लोकसभ।
काल्हि भैऽल छलै। आइ नहि भेलै।
अच्छा डोकासभ तऽ खेतेमे रहैत छै ने पइनमे।
अ- हं-
धन रोपनिए कालमे ने भेटैय छै।
अ हं। तकै छै तऽ भेटैय छै, अहाँ खाइ छियै से?
हं हमरा खाइ छियै, हमरा नीक लगैए। ओकर मीट- मीट जे छै ने से हमरा बहुत पसन्द अछि।
अच्छा।
हम तऽ तकैय छियै किनको देखबनि जे तऽ कहबनि हमरा लऽ अहाँके चारिओटा भेटत तऽ नेने आयब।
किया अहाँगाम मे पइन नहि भेल जे-
नहि हमरा गावमे पइने नहि होइत छै, अहाँके मम्मी पपासभ सभ ठीक छथि?
हाॅं ठीक छथिन सब।
आ दुल्हा जी।
दुल्हो जी ठीक छथिन।
अच्छा ओ कत छैथ एखन बाहरमे छैथ कि गावेमे छैथ?
गुजरात मे छथिन।
गुजरात मे छैथ वाह। ओत तऽ ओतेक गर्मी नहि पड़ैत छै, ओना सुनै छिये सबठाम तऽ सएह छै।
सौसे बराबरे छै, ओतो बहुते गर्मी लागैत रहै छै।
हं, ओहिठाम तऽ स-कहादन- पइनो नहि होइत छै, अपनासभके तऽ पइनो भऽ जाइया, ओहिसभमे तऽ पइनो नहि होइत छै।
हाॅं काल्हि भैल छलै पाइन कहै छलखिन, हमर दुल्हा जी पइन भेएल छलै।
अच्छा गुजरातमे पइन भेल रहै?
आ राइत मे भैल रहै।
ओ तऽ अहाँके ओत मम्मी पप्पा सब की करै छथि?
धान रोपै छथिन अभी।
हाॅं अभी तऽ धाने रोप-
अभी धान रोपिए अभी धान रोपनी चालू छथिन, तऽ धाने रोपथिन धान।
हं-हंं-से तऽ छैहे। सभ अपन-अपन गुजर बसर किछो ने किछो कऽ कऽ करैत छथि।
हाॅं काल्हि पाइन मिलल तऽ धान रोपलकै आइ बिया उखारिकऽ रखल छय। आब- फिर पइन हेतै त रोपतै।
हाॅं तऽ पइन आब जखन होय- जखन होयके रहै छै, तखन नहि होइत छै आ जखन अहाँके काज नहि रहत- तऽ खूब बरैस कऽ थाल-थाल कऽ देत। इएह सभ होइत रहै छै, तहन बड तामस चढ़त।
हाॅं अभी छै, रोपनी के टाइम तऽ अभी पइन नहि होइ छै।
नहि आ काज छै, लोक सब के तऽ ओ सब अखन पइन बरसत नहि आ जखन भए जेतै काज बीत जेतै- तै बिया सब- सुखाए लगतै तहन जाके, दिन राइत हं तहन तऽ लोग अप- अपनो दमकला ठेक कऽ पटा लेते।
सभ भाय-
जकरा आवश्यकता पड़ै छै, ओ बारिश भरोसे थोड़ी रहै छै। हमरा सबके सासुरमे छै कि
नहि हेतै पाइन नहि हेतै पाइन तऽ दमकल लगाके
हाॅं तऽ की करतै। अहाँ सबके गाम मे पोखरि जे अइ बड़ का हमरा सासुर मे रो पनी होइ छै लेकिन हमसब बुझिते नहि छियै कखन जाय जाइ छै लोकसब। यै हमरा गाँव में पता अछि ओत लोके नहि छै।
अच्छा
ओतऽ अहाँ जतबा अपना गाम मे अछि न जे लोक सबके देखबै चलैत फिरैत ओतऽ सेहो नहि देखबै।
एगो अपनेटा गाम मे तऽ चलै बुलै छै सब लग सब बैठे उठै छियै आन गाम मे एनाहिते सब
हँ सएह करै छै।
हमरो सबके सासुरमे कोइ नहि जाइ छै त हँ अभी छियै साओन भादव कैर के जेबै।
हँ तऽ आब की आब एक साल तक लोक इएह सब देखै छै कि। एकै साल तक तऽ लोक गाँवमे रहैया पन्द्रह दिन एक महिना तक चलू आब तऽ ओ लोक उपासो करत सावनके
सावनक के आब व्रत चालू भऽ गेलै।
हँ कतऽ कहियासँ अइछ व्रत?
कहै छै तीस तारीखसँ छै आब।
अच्छा तीस तारीखसँ अहाँसबके शायद नहि हैत पूर्णिमासँ करै छियै।
आ हँ
हँ तऽ पूर्णिमा सँ तीस तारीख सऽ नहि हैत ओहिसँ पहिले सऽ हैत‌ संक्रैत वला सभके बीस क छै।
देखियौ जहिया सब करै जेतै जहिया सब करै जेतै तहिया करि लेबै।
हँ से ठीक हैत ओना अहाँके तऽ उपास नहि कैल होइया हम सुनने रही किनको मुँहसँ।
हमरा भूख लागि जाइत रहैया नहि होइत रहैया कैल तबो की करबै पहिले नहि करै छेलियै आब तऽ करऽ पड़तै नऽ।
हँ आब तऽ करऽ पड़तै सही बात छै आब तऽ सबटा
पहिले नहियो करै छलियै तऽ चलै वला बात छेलै, हँ।
सेहो बात भऽ जाइ छै। चलू ओना भ व्रतके सोइच लेबै न तऽ अपने भूख नहि लागत।
भुखले हँ
हँ पूजा पाठ जखैन कऽ लै छै लोक आ सोचि लै छै जे हमरा आइ व्रत करे के अइछ तऽ भूख लगबे ने करत अहाँके
नहि पहिले गाममे भरि दिनमे दू बेर तीन बेरके खाना खा लै छलियै आब एक्के बार आदत लाइग गेलै तऽ आब एकबार नहियो खेबै तब भऽ जेतै कैल।
हँ तऽ आब ई भऽ गेल नऽ सासुर गेलियै तऽ आब सबटा काज ताज कऽ कऽ देखऽ पड़ैत हैत सब खेलखिन तहने खाइत हेबै। आ गाममे तऽ से नहि होइ छै। गाम में तऽ अपन माँ लगमे जखन मोन भेल तखन खेलौं जखन मोन भेल सुति रहलौं जखन मोन भेल जे केल करैके से करब से होइ छै। और अहाँके की सब भऽ रहलैया अखैन नास्ता केलौं। हेलो। हेलो। अहाँके आवाज नै अबैया। कनि अहाँ नेटवर्क में जाउ। कतऽ चइल गेलौं। हेलो। हेलो। हेलो। आबाजे नै आबि रहल छै। नन्दनी कुमारी। आवाज नै आबि रहल ऐ अहाँके।